हलो,
हँ यौ राहुल जी कहियौ?
नमस्कार। की हाल -चाल छै यौ?
ठीके छै यौ अहाँ अपन बतैयौ? हँ।
अप-अपनो ठीके छी यौ बहुत दिन स त मोन होइये कतौ घुमैय लेए चैलतौं।
चलू ने तऽ एक दिन के प्लान बनाउ।
चलू ने तऽ काइल्हे रैव छै काइल्हे मिथिला हाट चलबै?
हँ यौ काइल्ह तऽ बड नीक दिन छै।
आ रैव कऽ मिथिला हाट मे साँझ क अथी प्रोग्राम सेहो होइये सात बजे सँ
हँ तऽ चलू काइल्हे।
काइल्हे साँझ मे चलू पाँच बजे तक चलब।
हँ।
आ नौ- दस बजे राइत तक घुइम- फिर कऽ चैल आएब।
हँ सेहो होतै चलू।
आ ओत भनसाघर देखने छियै यौ।
नै यौ हम तऽ कहियो गैलो नै छियै।
नै हम एक बेर गेल छी, ओतुका भनसाघर से प्रसिद्ध अय।
हम नै गैल छीय एकोबेर यौ की कहू।
नै ओत एखनो चूल्हे पर भानस होइ छै।
ओ।
चाइनीज हँ गाँवे जेना, पूरा मिथिलाञ्चल जकाँ अछि ओतय।
ओ चलू काल्ह - काल्हि के दिन तऽ बड़ नीक छै चलू काल्हे।
काल्हे चलू अपन सबके मिथिलाके जतेक संस्कृति अइ सभटा ओतय देखायल गेल अइ। पाग बिकाैया मिथिला पेंटिंग कऽ क पर्स बिकैया मिथिला पेंटिंग कऽ कऽ। कपड़ा बिकाया मिथिला पेंटिंग क के, जांत बिकायया पहिलुका जमाना मे जे लकड़ी के छोलनी होइ छलै।
हू।
सेहो सब ओतऽ बिकाइए यै।
लेल जेते चलू।
हँ तऽ काल्हि चलैत छी आ
अहांके पास अहाँके पास गाड़ी आर है कि नै वाहन आर के व्यवस्था?
हँ एकटा दूचकिया वाहन अछि हमरा लग।
सुनू ने।
हँ।
हम कहै छी, हमरा लगमे हे एगो फोर व्हीलर।
हँ तऽ ओएह -ओएह स चलब।
हमर कनि दिक्कत छै, तेल अहाँकेँ भरबय पड़त।
हँ तेल हम भरा देबै, कते के पाँंच सए के तेल लगतै गेनाइ एनाइ मिल कऽ सएह ने। हँ तऽ देबै पाँच सै टाका।
हँ तऽ जायल जेतै, तऽ काल्के काल्हि कै बजे आउ।
आउ ने पाँच बजे तक चलब।
शाम में कि सुबह में?
शाम में। चार दू चारि गोटाके ल आयब जे आओर बेसी रोमांस मोन लागत।
हँ से लऽ लेबै एगो दूगो लड़का के।
हूं, आ ओतऽ मड़ुआ हँ हमहुँ लऽ लेब ओतय मड़ुआ के रोटी सेहो बिकाई छै यौ।
सहिमे यौ।
हँ ओतुका भनसा घर में मड़ुआ रोटी माछ सेहो माछ चूल्हा पर, अथी चूल्हा कहै छियै। सिलौट पर पिसलाहा मसाल्लाके।
ओ।
आ गोरहा पर सेकुआ लिट्टी, बैगन के चोखा। एरकोंच के तीमन, तीसी, ई सब ओतय बिकाइ या। भांरमे चाय।
ओत खाना आर खेबै ने अहाँ।
हँ ओतै खेबै ने यौ जहन मिथिला हाट जेबै तऽ अपन मिथिलाके जे सबसँ प्रसिद्ध भोजन हेतै से करबै आ नाश्ता लै तऽ ओत चाइनीजो आइटमके दोकानसब
हँ तऽ चलु न खाना हमरा तरफ से रहतै
हँ नास्ता हमरा हँ
हँ
आ नाश्ता हमरा तरफसँ रहतै।
रजनीगंधा हँ रजनीगंधा अहाँ खियैब ठंडा
नास्ता सब
हु ओर सब कहियौ काकाजी ओर ठीक छथि ने
हँ हँ सोब ठीक छैथ।
चोलब काइलखन तहन ओतै
हँ चलल जेतै
हँ ओत पइन मे बोट नाव सब सेहो चलैया यौ ओत जे पोखरि अए बुझलौ
ह कहियो न
ओतऽ नाव सब ओहि पोखरि मे सेहो चले या
ओ तऽ घूमल जैते ओहोमे बैठके
हँ ओहोमे बैठ कऽ घूमल जेतै आ तकर बाद एत से घूमि फिर के अबै छी आ अगिला रइब क
हँ
दरभंगा चलब श्यामा माई मंन्दिर
दरभंगा यौ ओ तऽ ट्रेनेसँ चलब कि अथिए स जेबै
नहि नहि ओतय तऽ ट्रेनोसँ जा सकै छी ने
हँ ट्रेन से जैब तऽ कनि पैदल रहब तऽ घूमब फिरब बढ़िआँ
हँ हँ आ ओतऽ श्यामो माई मंन्दिर घुमि लेब आ श्यामो माई मंदिर में बड नीक-नीक छै ओतौ पोखरि में बोट सब चले या यौ
बोट ओतहु चल आइ
हँ मंदिर के आगू में जे पोखरि अए
दरभंगा जे जायब अपना सब तऽ तीन टा दर्शनीय स्थल के घुमि लेब
हँ तऽ ओनी जैब तऽ घुमें लेब ने फेर कहिया जेबै नहि जेबै
हँ तारामंडल सेहो घुमि लेब दरभंगा महाराज के जे छलनि हे जगह सब
हँ
सेहो सब घुमि लेब
सब घुमि लेब
ह इहो घुमि लेब ई श्यामा माई मंदिर
सेसब जहन जैब तऽ तहन सबटा घुमे फिरकऽ ऐब की
हँ
किये त फेर आब कहिया जेब, तकर कोनो ठीक रहत।
जी
खालिके बाद, फेर कहिया जेब, तकर कोनो ठीक रहत।
हँ सेहो ठीक हे, आब काल्हि की होतै नहि होतै, से बुझे छिय अपना और। त भगवाने के हाथ मे छनि।
सेह त। आ ओत स घुमि फिर क ऐब, फेर कहियो प्लान बनतै, त जनकोपुर मे अपन सबके मि मिथिलाञ्चल के बहुत नीक- नीक वर्णन सब अछि, बहुत नीक- नीक संस्कृति सब अछि। ओतहु चलब।
हँ सेहो चलब, सभ जगह घूम चलब।
हँ ओत ओहन- ओहन ठाम जेब, जतय अपनसभ के मिथिलाञ्चल के खास तौर पर वर्णन केल गेल।
मिथिलाञ्चल के
हँ त ओहिमें अहाँके जनकपुर हँ
चलू त, ओनि त बहुते दिन भ गेल हमरा गेला, चलब दुनु कोइ तब।
हँऽ हम एको बेर नहि ओम्हर गेल छि।
हम गेल छली एक बेर।
नहि, हम- हम ओम्हर एको बेर नहि गेल छी, त ओम्हर अपने गाड़ी स चलब।
हँ उम्हर अपने गाड़ी से चलब की।
और दू तीन गोटा के ल लेबै और मौज मस्ती करेत चलब।
हँ चलब कि बिलकुले चलब।
ह डेढ़ घंटा दू घंटा मे पहुँच जे। नय।
हूंउ
मुरवि दिन घुमि लेब।
बढ़िआँ से घुमि लेब अपना आर की।
हूं
कोइ जाय नहि जाय मगर अपना दुनू जेबे करब।
हँऽ हँ- हँ
खाना- पीना भेलै कि नहि नश्ता पानि।
नाश्ता भ गेलय।
भेलै कथी सब भेलै।
हलो
हँ की भेल, नाश्ता पानी और कथी आर भेलै।
चौक दिस आयल छलहुँ हे, घुमले तऽ समोसा खेलहुँ हे समोसा। जिलेबी
हुं तब त जाय जाय कऽ देलिय अहाँ।
हँ एकटा चीज जाने छियै, जिलेबियो अपन सबके मिथिलाञ्चल के फेमस मिठाई अय।
पूरा खेमस जे छै स्वादिष्ट रहत
हँ
बहुत स्वादिष्ट रहै यौ जिलेबी।
हँ आ तकर बाद स फेर ई अ लड्डू भ गेल, बुनिया भ गेल
हूँ
रसगुल्ला सभसँ बेसी अपन सभके मिथिलाञ्चलमे लड्डू भुनिया ईसभ फेमस हइ खाजा, गाजा, बलसाही।
ह हँ।
आ अपन सबके मिथिलांचल मे दू तीन टा जे अथीसभ अइ पाबनिसभ
हू
से सब बड़ अथी ह की कहै छियै ओकरा प्रसिद्धय।
प्रसिद्ध कथी यौ?
एकटा चौड़चन पाबनि भऽ गेल जितिया भऽ गेल।
हँ आ एगो तऽ मैन छोड़िे देलियै हँ मिथिलाञ्चल हँ
हँ छठि तऽ खैर बाहरोमे आदमीसभ मनबै छथि लेकिन मिथिलाञ्चलके आदमीसभ ओकरा कनि बहुत नीक से मनवे छ बहुत विध व्यवहार के संगग मने हँ
हँ
आ जितिया मे लोक मड़ुआ अथी मड़ुआ के रोटी आ माछ खाइया। ओ ओ ज जाबे तक नहि खेलक ताबे तक पाबनि नहि शुद्ध भेले।
ह ई तऽ सही बात छै।
एकटा कोन पाबनि छै यो ओकर हम नाम बिसरै छी जाहिमे बड़ी भात खायल जाइत छै बसिया।
ओ रुकु रुकु हमरा याद है रुकु कहै छी कथी कह जुड़ शीतल।
हँ
जुरसीतल जे भोरे भोरे आयत बूढ़ा अथी दादी आओर अथी देत माथा पर पानी से
हँ जुडैत।
हँ
आ तकर बाद से ओ यौ सामा जे खेलाइ छै अपन सभके मिथिला मे बहिन
हँ यौ ओहो तऽ मेने पाबनि छै।
हँ ओ भऽ गेल तकर बाद उठ ओठगन जे अपना सब करे छियै तीन बजे भोर मे उठ कऽ
हँ
ई सब बहुत नीक पाबनि सब
बहुत की बहुत फेमस छै ईसभ मिथिलाञ्चलके।
हूँ इएहे सब ने छै इएहे सब सब ने अपन सब के मिथिलां्चल जानल जाया दूर दूर देश में अपन सब के मि मिथिलां्चल इएह सब से जानल जाय।
हँ से तऽ जानल जाइ छै।
सभ अपनसभके मिथिलाञ्चलके एके टा नामसँ चिन्हैत छै जे एतय पाबनि बड्ड होइए। त्यौहारसभ बड्ड मनायल जाइए ओहो आ ओहो पाबनिसभ सभ विध व्यवहार के संग मनायल।
अंग।
ऊं। कहियो और सब अहाँके नास्ता भऽ गेलै।
हां यौ भेलै गैल छलो काली मंन्दिर गंगा सागर नै अछि।
हाॅं।
हां दु कोय स गैल छलो एगो और हमर दोस्त छलखिन। मित्र, ओ हुनको। छोला भटोरा खेलों हमरा तऽ छोले भटोरा निक लगैय ओतय के।
हां यौ निक लागे छै हमहुँ सब जाय छी तऽ खाय छी।
हां।
आ ओतुका एकटा पानी पुरी वला सेहो प्रसिद्ध हय यौ ओहो बड निक। पानी पुरी बनबै या ओकर नाम नै हमरा बुझल ये।
हाॅं पानी पुरी तऽ बापरे मुॅंह में जायत आ बिला जायत एहन पानी पुरी रोहै ओत के।
हाॅं। आ एक बेर जे ओ जेसीबी सऽ तोइर देने रहैयो गंगा सागर पोखैर लग मे दु। कान सब।
हाॅं।
से फेर लगलै कि टूटले छै।
लाइग गेलै कि पुरा बना देलकै बढ़ियां स।
ओ आ ओतऽ जे एकटा भेल पुरी सभहक दोकान अइछ बड़का टा के भेल। पूरी सेब पूरी भुज्जा।
सब छै यौ सब छै एक दिन आउ न घुमय लए ओतौ।
हाॅं अबै छी यो कैइल चलु मिथला हाट आ परसु खन हम अबै छी।
हाॅं तऽ दुनू कोय जैब बढ़िआँ सँ घूमब।
ओहो बड़ निक बनबैया यौ ओ। झाल मुरही भेलपुरी सब।
हाॅं।
एक बेर हम अझक्के कतऽ दरभंगा दिस सऽ घूमल रही।
हुं।
ऑल फैमिली रही तऽ ओतऽ कालीजी के दर्शन करऽ गेलौं तऽ अहिना हमरा भूख। लैग गेल। तऽ हम दुनू चीज ट्राय मारने रहौं ओतुका भेलो पूरी ट्राय मार। लौं पानियो पुरी ट्राय मारलौ दुनू हमरा मोन के भैए गेल।
ओ स्वादिष्ट रहै कि नै।
एक नम्बर रहै बुझियौ न ओहेन। पानी पुरी हम कतौ खेनेहे नै रह।
हमरा बहुते दिन भऽ गेलै खैला यौ भेल।